हैलो। जय झूलेलाल ॿियो कहिड़ा हाल इन?
कहिड़ो हाल आ दीदी ठीक आहियो।
हा हा बढ़िया तहां ॿुधायो।
हा हा मां ॿि ठीक आहियां ॾि ॾींहं जी मानी थी वई दीदी।
न अञां त कान थी आ अञां ॿार कान्हं आया हिनि न स्कूल मां।
हा जी जी - - जी छा ठाहियो तव दीदी अॼु मानीअ में छा ठाहियो तव।
मां दाल चांवर ऐं बसर वारी अरबी पनीर जी भुज् - - जी - -
जी जी जी दीदी इहे असांजा म - - लबु जेके असांजा सिंधियुन जा दीदी ई हे खाधा आहिन - - असांजा मशहूर आहिन और असांजा सिंधियुन जे खाधा भुॻल सां वधीक। पसंदि कंदा आहिन जीअं चर्च करे जीअं भाॼयुं थी वयूं दाल सां त तव्हांजी बसरन वारियूं - - भिंडि्यूं थी वयूं बसरन वारा कचालू थी वया जेंखे जींअ तव्हां अरबी चओ ता - - पांण सिंधी में हुनखे कचालू चवंदा आहियंउ त ईंए करे - - जीअ जी जी त दाल सां इहे सभु भाॼियूं असांजी सिंधियुन जी शान आ। पहले गिह्य‌ मां तर लाइहे चाहे तव्हांजा कचालू - - थी विया चाहे भींंडियूं थी वयूं चाहे परवर थी विया। त पो उन्हे बसरन सां बसरन वारी भाॼी ठाहिण सां इहो रहिंदो आ त दीदी बुज़ुर्ग - - हो ॿि खाई सिघन्दा इन। और मतलबु ॾंदन लाये पंहिंजे लाये ॿि सुठी आहे गर्मी जो टाइम भी आहे। मीसां इहो रहीन्दो आहे।
हा होई त हा हिकु आइं गर्मियुनि में फुल्का एतिरा आहि नम फैमिली वड्डी आहे त पो उन्हे हिसाब सां लॻे तो न की हेड़ो ठाइजे कि फुलका ॿि पचं
जी सही ॻाल्हि आ दीदी और छा आहे न पांजो सिंधियुनि जे खाधे में, दीदी पांण घी तेल जो इस्तेमालु वधीक कंदा आहियंऊ। त मां त, इहो ॾिसदी आहियां असांॼो सिंधियुनि जे जेकी हू त आहे हू त माना जेके असांजी ही मतिलबु जेकी खांइण जी क्षमता आहे उह थोड़ी घट आहे, छो त असां घी जो इस्तेमाल ज्यादा कंदा आहियूं असां पांण सिंधी छा आहे न चांवरनि सां हिकु फुल्को खणीं वतो, थोड़ी भाॼी खणीं वती खटांण, रायतो खणीं वतो त पांहिंजे लाइ खोड़ आहे हेतिरी रोटी आहे की न दीदी? हैलो
हांजी हं।
दीदी दीदी आवाज़ अच्चे ती न?
जी जी जी।
जी जी बसि उहोई आहे बाक़ी ॼेके नॉन ऑयली जेको खा खादो आ जंहिंमें कि घी नथो पए त उहो ऑटोमेटिक उनमें पांण उन जी मात्रा बि पाण खाइण में वधीक ती थिए। पंहिंजो पाण घी घटि वधीक विझऊं ता इस्तेमालु त रोटी हैवी थी भारी तो थी वञे उहो खादो। जी जी। तव्हांखे ॼाण हूंदी दीदी त पंहिंजो हाणे चालीहो शुरू थियण वारो आहे झूलण साईं जो।
झूले झूलेलाल जो हिते आहे असांजे साइड बि आहे मंदिर।
जी -जी तहांजे झूलेलाल जो टिकाणो अथव त दीदी। तहांजे हुते कहिड़ी तारीख़ खां चालीहो शुरू थींदो आहे?
पंद्रहीं तारीख़ जो पया चवन।
अच्, जी जी त दीदी हर साल असांजे, हिते बि यारहीं जुलाई खां शुरू थींदो आहे हिक ई तारीख़ हर साल हूंदी आहे। तव्हां बि उत्तर प्रदेश जा आहियो मां बि उत्तर प्रदेश जी आहियां उत्तर प्रदेश जी हर जिले में झूलण साईं जो चालीहो मनाइ तारीख़नि ते मनहायो वेंदो आहे। त तव्हां चओ था की पंदरहीं तारीख़ कउं असां वटि तो यारहीं जुलाई शुरू थींदो आहे। हा, जी जी। और इक्कीस अगस्त जो मतलब‌ चालीहो पूरो थी करे उन ॾींहुं ख़ूब धूम-धाम सां बहराणो कढी करे समापन थींदो आहे। जी-जी और तव्हां वट दीदी समापन कहिड़ी तारीख़ ते कंदा आहिन?
हाणे जंहिं हिसाब सां चालीहे में पंद्रहीं जो कंदा त हुन हिसाब सां चालीहे ॾींहंनि जे हिसाब सां हू करणा।
हा उन ई उन ई हिसाब सां पोइ पंज ॾींहं वधाए करे सम्झ पचीस छबीस तारीख़ मे सब मनहाईंदा हूंदा तव्हां वटि।
जी जी।
जी जी असांवटि हिते टे ॾीहंनि जो प्रोग्राम थींदो आहे ऐं इक्कीस अगस्त, उन्नीस बीस अगस्त हिते रंगारंग कार्यक्रम थींदो आहे। पंहिंजा सिंधी भॻत सिंधी भाउर सिंधी भेनर प्रोग्राम करण ईंदा आहिन। मंच ते ॾाढो बढ़िया प्रोग्राम थींदो आहे। औरो जी जी असां वट ईंदा आहिन कलाकार - - हाणे त दीदी तव्हां ॼाण तव्हांखे ॼाण हूंदी त पंहिंजा सिंधी - - पंहिंजा सिंधी भाउर पंहिंजी सिंधी भेनर केतिरो सिंधियुनिनियत खे वधाइण लाइ केतिरी मतलब - - मतलब भॻत में अची रहिया आहिन जीअं कि जतिन उदासी आहे। असांजो मोहित लालवानी जी आहिन दीदी तव्हां - - जी ॿिया बि तव्हांखे नाला दीदी ख़बर हूंदा हिकु ॿ नाला तव्हांजे आगरा में बि सिंधी - - आहिन कुझ ॻाइण वारा। आहिन दीदी।
हा हा आहिन घणेई आहिन
घणेई आहिन अजय मुकेश आहे इना लखमानी बि आहिन पिंकी मेदासानी आहिन। त जी जी - - असांजे हिते बि मतिलब कलाकार ईंदा आहिन प्रोग्राम तमामु सुठो थींदो आहे। आरती जी जी चालीह ॾींहं झूलण। असांंजी आरती सुबुह शाम थींदी आहे जी जी - - मां चालीहो रखंद जी जी मां चालीहो रखंदी आहियां और - - चालीह ॾींहं झूलण साईं जी जो घरो बारे वेंदी आहियां और - - जी जी उते असांजो। दरिया में झूलण साईं जे टिकाणे में दरिया आहे न दरिया ते रखी ईंदी आहियां। जी साढी अठे खन शुरू थींदी आहे कलाक खन लॻंदो आहे। जी जी - - सेसा त पंहिंजे जेको जी जी सेसा जेकी पंहिंजी इच्छा हुजे माण्हू ठाहे। खणी वञे बाक़ी असांजे झूलण सांई जी जी - - असाईं जी तांहिरी थी वई कोसा कुहर थी विया हो त ॾाढा प्रिय हुया ई - - उनन जो त भोग लॻंदो ई आहे रोज़। जी जी ॿियो तव्हांजे हिते दीदी तव्हांजे हिते - - कीअं थींदो आहे।
उहोई चालीह ॾींहं पंहिंजो। च वञजे कुझु ठाहे वञजे या छा ज कंहिंखे सही लॻे। या नथो पुजेे कंहिंख त अ बाज़ार में घुराए लााईंदा आहियूं।
जी जी जी जी - -
बिस्किट थी विया नमकिन जा पैकेट थी विया।
हा हा हा हा हा - - पर असां वटि हिकु दीदी कोशिश इहा ई हूंदी आहे घर जी सेसा ठाहे करे खणी वञूं झूलण। असाईंखे भोग लॻायऊं वञी करे। घर जो घर जो थींदो आहे हर कंहिंजी आहे की न दीदी।
हा ह त आहे हाण। कोई एजट आहे त नथो ठहन पचे त माण्हू बाज़ार मां ई थो खणी वञे।
हा इहा बि ॻाल्ह सही आहे ॿियो दीदी सावण बि अचण वारो। तां ज जो म - - पंद्रहीं जुलाई ते समाप्त थींदो आ आहे और हुन खां पोइ पंद्रहीं जुाई ख खां शुरू सोरी खां शुरू - - थींदो आहे सावण सां - -
ह - -
जी जी सावण जो बि भॻवानु शिव और पार्वती जी खे समर्पित आहे सावण जो महीनो।
अ
तहांखे ॼाण हूंदी कि शुरू थियणो आहे सावण जे महीने जी अलॻि ई महत्व त आहे असांजे हिंदू समाज में। जी, जी हैलो!
हांजी-हांजी ॿुधां ती। जी, जी। हांजी, हलो? हलो!
हैलो, आवाज़ अचे थी दीदी?
हा हा अचे थी, तहांखे नथी अचे?
अचे ती, अचे ती।
हू नेटवर्क जी वजह सां थोङी दिक्क़त ती थिए न ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे।
हा हा दीदी हा हा हा हा, सांवण जे महीने जो दीदी तां वट बि कीअं मल्हाईंदा आहिन?
इयी ज जब आहे ताशूं खेलंदा हुआसीं, या माण्हुनि इ थोङो
जी, जी सावण जे महीने में असां सिंधियुनि जो जेको जेको मेन त्योहार ईंदो आहे, माता पार्वती के समर्पित आहे, टीजड़ी सुञाणो न दीदी, टीजड़ी विर्त सुञाणो न?
हा! असा रखंदा आंहयूं।
असां बि रखंदा आहियूं। निराने में सुबुह जो जेको, मतिलबु सुबह असुर कंदा आहियूं त जेको बि पुॼंदो आहे थोङो घणो सुबुह जो खाई करे उन खां पो वरी, मतलब
ह
सुबुह जो उथी करे चईं साढी चईं बजे जेको वणंदो आ उहो खाई करे हुनखां पो सॼे ॾींहं में कुछ न खाईंदा आहियूं। परीष शाम जो कथा ॿुधी करे थोङो सो जे हुते प्रशाद उह मिलंदो आ जल मिलंदो आ कथा ॿुधण खां पो उहो पींदा आहियूं, जी, जी।
कथा खां पो असां कोन पीअंदा आहियूं, असां पहिरीं चांए खीर, मुंहिंजी -असांजी ससु करायो आ त असां चांय खीर पी लाईंदा आहियूं। खीर जे न थधो खीर ठाहे लाएजे, चांए पी लाएजे ॿियो पाणी पी लाएजे।
जी, त दीदी उहो तहां सॼो ॾींहुं सॼो ॾींहुं खाए, पाणी पीअंदा आयो लिक्विड?
न न, पंहिंजे हिसाब सां, जॾहिं हाणे लोडो ॾेई करे ईंदसि ईंदासीं सुबुह जो त थोङो आहे न मिठो पन जल जो हुतां मिलयो हू पी लाईंदा आहियूं। पो वरी ह न शाम पया थोङी चांय पी लाईंदा आहियूं, हिकु या ॿिनि बार हिन खणंदा आहयूं, सॼो ॾींहुं न कि मिंट मिंट ते पाणी पिन्दा आहियूं
न दीदी, असां वटि- असां ईअं न कंदा आहयूं दीदी, असां असुर जेको
असांजी ससु वरी शुरू खां इनि कयो हुयईं छोकिरी जॾहिं पेट में हुई त अ न खाइण मतलबु खारायो बि भई की खाई लाइ दवा वग़ैरह खाइणी हूंदी हुई। शुगर हुई न मूंखे, अॻे छोकिरे जे टाइम ते त पो हुनहे हिसाब सां दवा वग़ैरह इंसुलिन वगैर लॻंदी तस
जी जी जी त दीदी इहो हिकिड़ो मतलब। हो थी वियो न की तहिंमहिल स्थिति अहिड़ी हुई त तव्हांखे खाइणो बि पियो पीअणो बि पियो जी-जी हो त पो दीदी जहिड़ी स्थती हूंदी आह हुन हिसाब सां माण्हू खे इहो रहे की विर्त बि न पंहिंजो ख़राब थिए विर बि न टुटे न न न हा न न इहा बि ॻाल्हि सही आहे इहा बि भॻवान जी हिक आज्ञा हूंदी आहे की तव्हां विर्त न रखो। सुहाागिनि जो विर्त हूंदो आ इहो। विर्त न छॾो लेकिन इहो आहे कि तव्हां प्रसाद समझी करे थोरो घणो खाई सघंदा आहियो आख़िर जेको जेको संसार में अचण वारो आहे उनजी बि त रक्षा करिणी आ माता पार्वती इहो थोडी चवंदी।
हा उहो ही त ऐं मूंखे बि वरी ॾाढनि टाइमनि ॾह साल खां पो ॿार बि थियो त पो वरी त हे टिजड़ी भी हुई रखणी ज़रूरी हुई। घोट जी लंबी उमिरि भी खपे, ॿार लाइ भी खपे ॿई खपे खपंदा हुया ओॾी महिल तह।
जी जी इहा ई इहा ई ॻाल्हि आहे न माता पार्वती इहो न चवंदी न। की तव्हां पाण खे जेकी अंदर जान पली रही आहे त उन खे पाण कष्ट ॾियूं त इन करे ई ईहा हूंदो आ न भले वॾनि जे रूप में ससुनि जे रूप में भॻवानु ही ईंदा आहिनि पाण खे इहो पाण खे चवण की न मतलब विर्तु न रख, छॾोह। लेकिन इहो आहे की
हा त एपल वगैरह थियो फ्रूट सवेल खाई लाईंदा हुयासीं। आहे ने ॾेराणी जी टाइम ते बि हुनजे बि टाइम ते बि हिनजी टीजरी हुई त हुनखे बि खारायो हुयसि।
जी जी जी इहो बि सही आ दीदी सही आ। पर लेकिन असां वटि त दीदी अहिड़ी स्थिति कान आई हुई त असांजी मम्मी त जेका आहे असुर करण खां पो असां पाणी न पीअंदा आहियूं दीदी ॾींहं जो शाम जो जेकी कथा ॿुधी ईंदा आहियूं न कथा ॿुधण, पो पाणी कथा ॿुधण खां पो सिर्फ़ पाणी पींदा आहियूं। पो असांजो जेक चंड्र निकिरी करे अर्घु ॾेई करे पो रोटी।
अचछा मुंहिंजे माइट्र में वरी इअं कंदा आहिनि। कथा ॿुधी ईंदा आहिनि न त पो हेन पाणी पीअंदा ऐं सहुरनि में त वरी हिन्दी
जी उहा ही ॻाल्हि आ न दीदी जी हाणे पहले जा खाधा ॿिया हूंदा हाणे जे खाधा ॿिया आहिनि, त बस उहा ही ॻाल्हि आ न पहले पाणी बि लॻंदो हुयो हाणे शरीर खे पाणी बि नथो लॻे हाणे खाधनि जे हिसाब सां उहे ताक़ता बि कान्हन त इनि करे जहिड़े हिसाब जो जहिड़े हिसाब जो समय आहे ओड़े हिसाब सां माण्हू खे पाण खे मटिणो पईंदो आहे। इहा बि हिक भॻवान जी आज्ञा थींदी आहे। कि बदलाव ई जेको आहे प्रकृति जो नियम आहे, आहे की न? समय समय सां जेकी समय समय सां जेको मट मटजण थिए थो पयो, बदलाव अचनि था कुछ शयुनि में त बसि उहो ई भॻवान जी ही हिकु आज्ञा हूंदी आहे। कि असांखे हाणे हीअं न करिणो आहे, जीअं त टेक्नोलॉजी केतिरो वधी रही आहे। दीदी आहे की सुख आहिनि त दुख बि आहिनि, फैक्ट्री में सामान अगरि दीदी ठहे तो सामान ठही त फटाफट वञे तो फैक्ट्रियुनि में लेकिन उन सां पॉल्यूशन के तिरो तो थिए, गंद केतिरो तो थे, धुओं केतिरो तो निकिरे धुओं केतिरो तो नि करे उहो धुओं के केतिरो माण्हुनि खे सहिको तो थी वञे, केतिरी सांस जी बीमारी ती थियनि भले आउटर ते ठायन भले ॿाहरी इलाक़े में फैक्ट्रियूं आहिनि, भले शहरी इलाक़े में फैक्ट्रियूं नाहिनि। लेकिन उननि जो असर त पए तो न दीदी जेके उते कम करनि ता उन्हनि ते केतिरो असरु तो पए हिकु त पार ॾिठो वञे। त हिकु पारां दीदी ॾिठो वने त सुख भी आहे की फैक्ट्रियुनि में मिलनि में सामान जल्दी थी तो वञे ठही तो वञे फटाफट